हेलो की हाल समाचार छौ
ठीक छौ
की करेरहि
गोर नहि लागली गय खूब खुश ल नहि किछो नहि करैत रहियै अहिनाखिर मंगले रहियै ने त पूजा पाठ केलियै आब क पटा रहलियै
ह
तू कतअ छि अखन
आ काइले वीरपुर एलियो
अच्छा ककरा सनके
ई याँ मम्मी रहबे करलियै रहे ह हम मम्मी रहियै ने त ऋषभ सब काल्हिये चलि गेलौ दीदी त फेर ओ सब चलि हँ ओसभ चलि गेलहु ओते हु बु् हँ मम्मी बचलीयौ तब छोटू भैया के फोन करलको छोटू भया एलो लै ला तकर बाद फेर हमसभ एते आबि गेलियौ आधा घंटा मे ओ त लवली दि सव अपन छौ
हँ के कार स एलही
हँ अदहा घण्टा लागलै बस आबय जायमे हं ऽ त ऽ भैया के एक घंटा हँ बी बीस किलोमीटर छै
ओ
हँ आ इएह भेलै भैयाके कनिटा हैरानी भए गेलै ओतऽ ओ ओ पहिले ओतयसँ एलै ऑफिससँ एलै तब फेर हमरा ले गेले फेर मामा के लै गेले भोज खुआबे ले
अछा मामा के भोज खुआबै
हं शायद आसे पास म कतहु हेतै शादी जे
अच्छा
त कारे से गेले रहय
ह
हँ
आ बहिन हो नेहा के की हालचाल
भौजियो बढ़ियां छौ मस्त छौ पहिले तऽ जाय छिय बाबू आबै नहि रहौ गोदी ल जयना द दस मिनट भेलौ तकर बाद रहै रहै किधरोसँ खेल कऽ आबै नव घर भरि क लाउ पथी म हमरा लटैक जाउ देह मे एते नीक लागो ने जकर चर्चा ने
ओकर चॉकलट सब लागेेल रही की ने
नहि नहि ओतऽ तऽ दुकान नजदीकमे नहियए ने रहै फेर भैया के तोरा रुकबोन करलकै तब आइ भोरमे आनलियै लेज तब लेज बहुत पसन्द छै तऽ बैठ कऽ एकदम लेज खेलकौ तब मोन खुश भेलहु बाबूके
ओ अच्छा करू सब खाइ छिय
हं उ खाइ छै आइ तबा बजार जेबौ ने तब मम्मी खरीद दे कपड़ा
आ बाबू ला
हँ
अच्छा फस्टेबेर देखलकै न
नहि नहि ओ तऽ सार सता न द लै ने
ह
हँ एकटा भेट गेलै रहऽ त किछो नहि दए सकै नले रहै तऽ एहिबर इहो बेर तऽ नहिए भेलै आइ खना जेबै तब कपड़ा लेत
हं केसब छौ ओत वीरपुरमे
मम्मा भैया भौजी हम मम्मी
अच्छा बाबूके नाम की छियै
नूसी
नोसी
ह ह ह न से कहलकै नू शायद नूस कहलकै रह राखे लए तऽ इएह नाम राखलकै
मुसलिम लोकोगके नाम लागै छै नहि ल
हँ कहलकै आरो कोनो नाम भेटतै तऽ अथी राखि लेबै ई तत्कालके लिए अपन राखि लेलियै
तऽ
नहि नहि सब कते सुन्दर लागत
कथी
नारायणी जेना रमणजी को प्याल बला भ बेटी के नाम छौ नारायणी
तऽ ओ मुँहसँ राखै लए कहलकै ने तैं नहि तऽ न ऽ ढेरी क रह जाती
अच्छा नौ दुर्घ्यू कार
ह तें खातिर मामा शायद पतड़ा अथी करै छै ने
अच्छा
सब के अथी लिख के राख ह जेना लगय छै की हँ
आब जेबही तू हमजे कहलियै दहिये जे एकटा नटवर के बना देत कहलकै ओते दिनका पतरा खोजय पड़तौ पनी बुढ़वा नहि त नहि बना ल नहि तऽ नटवर के बनबेने रहियौ ओत बनगाँव के एकटा कुँवर जी छै
हँ
पंडित ओकरा से बनबे रहियो तऽ नटवर के कुण्डली में बहुत ने ग्रह रहय
अरे बाप
बहुत ग्रह रहय ओकरा त ओकर छोटे में बुझी तऽ ओकर महामृत्युंजय जाप सब करबेलियै रहे साहपुर वला भोला पंडिजी के राईख के
हँ
बहुत खर्चा आठ दिन तक महादेव पूजा मृत्युंजयजाप हवन आ सभ भरि घरके लोक पूजाापर बैसियै भरि दिन उपास करियै आ रात कऽ सिन्धा नमकमे खइिय
कए दिन तक
अ नओ दिन तक
अरे बाप
बुझी जे मतलब आह एक हमर मोन नहि खराब रहै रहौ नटवर जे छोट रहौ तऽ ओहन बीमार रहै तबे ने हम बीमार रह अ ते खपड़ा मट्टी वालला घर रहे रोज घर के मट्टी से निपिये रोज पूजा पाठ के सब चीज ब उतबा उतबा माटि सुढ़ल जाय सब के बाँट के रोज महादेव बनय लाख डेढ़ लाख दू लाख तक महादेव नौ दिन मे पूर गेल रहे रह आ तब त ने ओकरा मे खर्चा पड़लो रह पूजा पाठ मे
ह तब एते न नओ दिन तक अथी करनाय
हँ ओ एकहकटा चुकिया जे रखबे लक रहे ने तेरह टा कि एकैस टा चुकिया ओ चौकी पर सजा क रख रखवेल कए रहय सबमे तेरह तेरह सौ टका दिेलकै रहय ओहि समय मे ह ओहि समय मे बुझी जे नटवर रह तीने चारि सालके तहिया ह बहुत खर्चो पड़लै रह तै लेकिन ई भेलै जे उ मृत्युञ्जय जाप करबेलाके बाद ने ओ छोड़ाके किछु ग्रह त्रह लागलै शान्त भेलै नहि त रोज बिमारे रहै रहै रोज ओकरा किछ ने किछु ओकरा होइते रहे रहै
ओतेक टाका खर्चा भेलाके बाद ईसभ त शान्त भए गेलै ने
हँ ग्रह शान्त भए गेलै अथिमे कुण्डलीमे साप देल रहै जे मतलब अ जातक का जो य कुण्डली मे जो य ग्रह लिखा हुआ है इस कि माता पितापर भी पड़ेगा तऽ ठीके ओझो जी के ओहि बीच मे मोन खराब भए गेलो रहे हमहहुँ बीमार भए गेलियो रहे तऽ ओहि ओहिसँ लागलै हमरा जे कुण्डली सहिए बनलै रहए लेकिन हमरा ततेक बादमे तमस उठलहु ने कहलियै ज कुण्लीमे लिखल छै तेने एते ग्रह आबै छै हम कुण्डली फाड़ क फेक देलियै
ह एने ई हमर बड़को भैया बना लेलकै रहो अपन बेटा के से तकर बाद भौजी हमरा सभके कुण्डली नहि धारै छै तऽ खूब गोसा गेलै भौजी तब ओकरा धार मे फेेकेलकै कहै छै शायद कुण्डली जकरा नहि धारै छै बनेलोके बाद ओकरा पर शायद ग्रह तरह होइ‌छै किछो त पता नहि से भौजीके गुस्सा उठलै कहलकै नय एकरा धारमे फेक आबू नहि जरूरी छै
उएह हमहूँ केलियै कि बहुत बीमार रह लागलियै ने कुण्डलिनी फाइर देलियै
ह जइरे के खतम कए देल
हॅं नहि रहतै ने आ लेकिन ओहिमे इहो लिखल रहै जे इ किछ साल मे कुछ ऐसा करेगा जिसे मतलब अ जातक के माता पिता को भी गर्व होगा उसपे आब कहलियै महादेव देखक आब एकैस साल पुरते तखने ने देखबै जे की करै छै त तब बुझबै जे हँ कुण्डली सही होइ छै
बाज
ह ‌ हर महादेव
गोतनी सब एलो तोहर
हँ गै अखनत एतै‌छौ‌न
आई ये तब जे ओकर शादी एना अथी भए गेलै त लड़का वला रुकतै ओते दिन
दुःख ते क कहलकै लड़की के मुंह देखाय मतलब लड़की के देखे लए आल रहे ओहिं पोंच त जेवर देलकय‌‌ हन
एक भरी के झुमका रहे मंगलसूत्र रहे अंगूठी रहे डेरी जेवर सब देलकै रहे देखैमे खाली
हँ तब त रुकतेै
ह त‌तो छोड़ दिया है ने राति ओकर बियाह भेलेे राजा सुदी बेटी बड़ सुन्दर लड़का छै देबो फोटो भेज देबो बड़ सुन्दर छोड़ियो बड़ सुंदर लागे छै
तू तू सब त नहिए गेल हेबही देखै लए
नहि गे हमर साउस जाइते नहि छै कतहु त हमरा कत जाय देतै आ इस्रगन पुरुख नौत रहै
बाह
हँ तऽ अथी ओझा जी के सुनवरसे शारदा आनमे ककरो कोनो सीन के रहै बियाह तियाह तऽ ओेकरे पार्टी रहै तऽ ओ झााजी ओतहिसँ खा कऽ एलहु बूढ़ा बात गरीब नहि चलि गेलो रहए
हँ
एहिठाम अनज रहैत अनज के कहलियै अहाँ तीनो बच्चा के लेने जाउ खुआ के लेने एयबै
हँ
दस तीनो बच्चा के लए गेले तकर बाद तो घर सह को अपनस घरे मे बनेेलो खेलती हैसतो
तब तै ओ निके रहौ
किट्टू कहलकैये जेबै ओ बाद वियाह देखै लए लेकिन ओ जे भोज खाय कलहु ने ओकर मोन भरिया गेलहु
हँ तब ओतेक देर तक बैठल रातिमे पानिओ पड़लैए सभजगह पानि पड़लैए
हँ हमहुँ नहेलियो बरसामे खूब
तू तऽ तू तऽ मोरनी जकाँ करै लागली यै गे
को नज न वर सस कै क पूतौ वङंग भागे लै
हँ आचआ ओग
सब थोपड़ी बजा बजा क रोबहो डानंस करे रहियै ने अंगना मे बरसा मे
आ देवर देखे हेतौ तऽ की कहै हेतौ
नहि ओ नहि रहे ओ अंगना मे रहै जब पानि छुटि गेले ने तब आ पानि केत स अनबै तऽ मोटर चला के पाइप ल कऽ ऊपर मे एक गोटा के पकड़ियै आ तीन गोटा उछलिये
हँ लाइन रहौ ओइ पानि मे
हँ लाइन तना रहै
अच्छा तब तऽ ठीक रहौ नहि ओतऽ तऽ भाग भेलो जे निर्मली से चलि एलियो बुझली ओतौ लाइन नहि रहै जानल तर तटा लेकिन चललै रहे तऽ ओहो कहलकै तीन चारि बजे बंन्द भए गेलै रहे कहलियै चल तू अपन अ धीरो एकटा बर तंग करे रहे लभलियो दीदी लेकिन ओतऽ बुझली हँ तोरासँ जे गप करियौ ने ककरो ने ककरो भेज कऽ देखाबै जे देखीऽ ककरासँ गप करै छै
भाय हम दोसरे से गप करबै तोरा अइ सऽ की मतलब
कहे नहि रहि
की कहतियै लइो लड़ाइ ओ जोरसँ बाजय लागै छै
नहि, हम तऽ सभ लोकसँ दूरे रही सेह बढ़ियाँ
हँ हँ तें मम्मी कहलकै की ओ सब रोके रहे कहलकै की आइ जे आइ जी हक आइ जी हक ने जी जायब ने चाची कहलियै नहि मम्मी चल खूब जिद करलियै तब एतय एलियै ने तब मम्मीकेँ कहलियै तऽ कहलकै छौड़ परेशान करे के तऽ ओकरा आदते छै
हूंम्म
तें कहलि हमरा ओ मोन नहि लागे रहौ
हँ, ई गेलै रहै। तन्नू राति बियाहमे गेलै रहै। खुशीहो गेलै रहै
हू
हँ
हँ हँ
नी भोर से तन्नू एलै तऽ पूछैयो लए बिसरि गेलियै जे की सब भेलै केहन भेलै
हँ
त पूछल आब एतै ने
हूंम्म हमहूँ रातिमे बारह बजे सुतलियै आ तकर बाद एकबेर पाँच बजे नीन्द टूटलै तऽ तऽ देखलियै जे केओ स्टेटस लगेना छै कि नहि लगेना छै नहि केओ लगेलकै रहए
तऽ भौजी उठलथि ने। भौजी तऽ सवेरे उठैत छथि। कहलथिनहे, एते सवेरे उठि गेलियै कहलिए ओ स्टेटस पर ध्यान देने हेतय फेर सुति रहलिए फेर मम्मी आठ बजे जे गेलहुँ दू बेर ता तक आठ बजे तक मे गेलो उठबौ ले तब अंतिम उठायए पड़ि गेले भुजी और भोया दुनू टा के सुतल कियान देलही के नीद पूरा नहि भेल हेते कहलियै कोनो बात ने हम दुपहर मे सुति क नींद पूरा कए लेबै सब आब ओहि भुजी उठलै यऽ तऽ आब खेबौ तकर बाद जेबौ सुतबौ
अच्छा खाना नहि खेलिये
नै नास्ता करलियै दुनू गोटा मम्मी त खाना खाय क सुतलो ममो खेलको आब हम दुनू गोटा तब चल छी बाबू सुतैल गेलैया
रातिमे गेलहुँ तँ भौजी खाना बना कऽ राखने रहौ।
हँ पराठा तर